हलो पन्द्रह गो भऽ गेलै हन काज आब फेर पाँच गो देलकैइ ह
बड़ी दीदी अयलैइ
हूंअ्
स न खा ल फऽ फेर सानू निहा ल प नहि ाकल ख बदल
हँअ् तऽ हमरो सबके दीदी आयल रहैइ त मिठाइ ल क आयल रहैइ सबके उम्हरे सब दीदी के देलियै पियूसा के देलियै मामा के देलियै पप्पा के देलियै सभ एगो एगो पीस खेलकै क खतम भऽ गेलै ओका सबके बजा क देलियै बबली सब लेल बच्चा छैइ ना त चारू भाय बहिन के एगो एगो देलिअइ
ह ओ दाइे बोलैइ रहथिन द भी करसख ह
कै गो मिठाई
बसला प ने गेल
चाइरे गो
ह
तू सब तऽ अपन जेतौ न कनि बेसी देतौ र
ह
आवाज नहि अबैइ छौ मेही मेही आवाज अबैइ छौ तोहर
मन्दिर पर चढ़ि गेलैय ने भोज के समान तऽ जे जे बारिक रहै न मर्द सब उठा उठा कऽ घरलऽ क चलि गेल
अ तऽ ओत रहितैइ न एगो तीन भाय छैइ एगो भाय ओतऽ मुस्त मुस्तैद रहितै रै
नई रौ बीच में डण्डीवा के नई केना दोन तबियत खराब भ गेल रहैइ बिहोश तिहोश भऽ गेलथिन ह टेंशन स
हँअ् पापा कहैइ रहथिन जे हुनकर मोन खराब भऽ गेल रहै हँअ् हँअ् हमरा बुझलिया जे देख क टेंशन हो गेल
ओना देख कऽ हुनका उजे आंधी तूफान आबि गेलैइ न ताहि पर कहल छी जे हमरा केल इाख के सान हमर च बोज आंधी तूफान एहन भेलैइ से लगे रुकबे नई करतै
हँ तू फोन उठौले बहुत जोरसँ
एकरो टेंशन भऽ जेतै स्वभाविक हमँ ओ जगह रहै छ टेंन दस रूपआ के सामान लोक के हेराय छै मिाइ गड़बड़ा
तब कही दाय खिचड़ी नहि मलै तोरा क त क
ब
खिचड़ी ने बोल तोड़ कन ताक
हमर खिचड़ीमे सभ दिन लफड़ा होइ छै बेसी बनि जाइ छै फेर ओ एक कूकर चूड़ी जेना फेकबै छै
तू बेसी किया बनेलियहन दू आदमीमे तीन आदमीमे ओतेक एक कूकर कच खिचड़ी बना क बैस रहल ह भोझ दिन आ रत दुनू
तेक मजार दाल बेच ी पड़ि जाइ छै तऽ एके गिलास चावल द एकी गिलास एके गिलास देलियै
सब रोटी नहि खाय छैे ते अहाँके ह रोटी नहि खाय छी आ तें सब सुुट्टी सुुट्टी सन ल आवे छै दुनू टाइम फेर भोज छै दुनू टाइम भात देतै भोजमे खेै भोजात म अखन रोटी बनबय के चाही तऽ
नहि रोटी बनै धीमो बनेै काल धीमोमे रोटी हात कन क बलै काल् उएह दुआरे बाबा कहल एखन एते रोटी खाइ छै त चावल रखले रहै छै आथ खतम भ जाइ छै लोहारी छै बिचारी
काली आधा गिलास चावल बनेले से भात ह ह बाबा सबके आधा गिलास बनेलियै बाबा चलि गेल बाबा तो ओनाहितो चावल नहि खाय रहथि पप्पो मनी खा जाइत रहै छथिन कहियो काल रोटी हमर घर मे बनबे करत तऽ किछु बनउ नहि बनोउ कचौड़ी बनाउ खीर बनाउ भात बनाउ पुलाव बनाउ किछु किछु बनाउ भोज खिचड़ी बनाउ भोज रहौ किछु रहु रोटी बनबे कर सबर निश्चित छै
हमरो रोटि पस आ मम्मी भी हमर एगो रोटी खेबे करतौ हमरा हम खा लेबो दू दिन तक लगातार भात पता छौ हम जे गेलिय बहुत कथी कहै छै भोज ओताऽ दीदी ओतऽ से ओते दिन जे रहलियै से ओतेक दिनमे हम एको दिन रोटी नहि खेलियै हँ क्या की होय रहे ने मतलब जे छै से भात मने रहे सब ले भोज में तऽ भाते ने लो बनै छै बन्बे छै त भात मम्मी चलि आयल रहै तऽ रोटी जे छै ने से रोटी हमरे बनबय पड़ैत रहै बाबा लेल आ प्यौसा लेल त मनब र अपन गी क तऽ ओ मतलब हमरा बाबा लेल ने पता बाबा तीन गोसँ बेसी नीक हेथिन ओर और आदमी स ल तऽ प ऽ बनेलू जे मतलब दूगो स्टाफ बनेलू तऽ केओ उमहर आब क खा लेलक केओ उमहरबके खतम भऽ गेल दुबारा के बनेते हम नै हम कहलिए हम बनेबे भक
हुनका गेस्ट सब आरो ने आयल रहे मतलब हुनका घर के लोक सब
गेस्ट के तऽ एगो हमसभ गेल रहिये हम मम्मी आर एगो एगो बड़का प्यौसा अथि बसुारा से बड़का प्यऔसा खायइल गेल रहथिन ओ रहल खिन आ क कविलपुर वला पीसा जाय रहथिन आब हनक तऽ बगले मे घर छै तऽ हुनका कोनो टंशने नहि छै आथी कहै छै एगो रहे भौजी के बहिन के पूरा फैमिली बहिन हुनकर बड़ हुनकर दूगो बच्चा आ भौजी के भाय ई त आदमी मर्द मे एले सब चल चलि गेल आ मर्दं अपन आयल हेते तऽ चलि चलि गेले हम नहि पता हम त चिन्बो नहि करै औरत मे मतलब औरत मे महिला बुजही न हम मम्मी आ अथी कहे छै एगो भौजी के बहिन इएह एतबे आदमी एक््र गे तऽ ओकर घरेके आदमी सब
ओ कना त जाद कह ब
पप्पा ओना नहिऽ फू ह दीदी के जे ननद छै ने से बहुत बुढ़ छै मतलब बुढ़िया किया ने क जेहन अथि क छै इ एकरा एहन कि कहइ छइ मनोज मानै छथुन हइ उ त ठेहगर छो उ लेकिन उनका जे मतलब ओ कनि अथि छथिन काम ताम करै छथिन ने ओ बहुत बूढ़ छै मतलब बेड अथी वाला
अच्छा बहुत
हँ आ न ओ नहि आयल रहथिन आ एकेटा ननेदै छै और के छै और के एेते बहीन सभ छै तऽ दीदी सब तऽ आब नहिए रहलै ने रो भी तऽ लैने छै ने
ह पने सकारी कते
दियादिनीके बेटीसभ आयल छलै सभ अपना अपना हँ जेना दियादनीसभ मतलब जेना हुँ हम तुं जेना भेलहु ने बेटी सब दियादनीके बेटी सब तऽ ओसभ आयल रहे तऽ ओसभ अपना अङ्गना मे रहते ने आबे रहे भोज तोज खैलेल आब कऽ खा पी क
अच्छा अङ्गना हुनका सभके अलग अलग छै
अङ्गना अलग अलग छिय जेना हम एतऽ छियै ब फू सब तऽ छीतऽ न हाँ
होतर
हँ की छै हिनका सभके पूर्ण अङ्गना रहै ने तऽ उएहमे सभ रहैत छलनि तऽ चारि भए लेकिन त दु भैय बनेलकइ एक जेना हम बड़की माँ के छौथ ओना छै दू भायई के दीदी आ बड़का मतलब हुनकर भाय छल तिनकर एक जगह छै आ मझीला के आथी कहै छै सेझिला के बीच वाला जे दूगो छौ ओकर एक जगह छै तऽ ओ जे छै से एगो रहै से कह कनि मतलब भैए छै से बताह टाइप के छलै मतलब मानसिक नहि ठीक छै दुनू पति पत्नी रहय सुविधा एगो तऽ मरे पत्नी तऽ ओकर मायरे गेलखिन आगि लागि गेलै तऽ आ मतलब पति भी रहे ओते सुधा तऽ हुनका जे छै ने से पुरना वाला अङंना जे घर बनल रहे उएह द देलके रहैा लै तू बनबे परते त रहि जो आ ई तीनू अपन बनेल कमा तीनू फैमिली बढ़िया रहै तीनू के घर में सरकारी नौकरी
नका नहि छ अ भेल छै बाल बच्चा सब
बाल बच्चा छै लेकिन जाहि टाइम मे रहे ने अलग भेले ने तऽ ओ टाइमे दूगो बेटे छले तऽ ओ तखन नहि कमा रहे पढ़ते रे पढ़ते रे पढ़े में दुनू बेटा बहुत तेज आ दुनू जे बुझहीं एक एक नम्बर से छठि छठि जाइ छै मतल एगो बेटा के भेलै नौकरी संविदा पर छै परमानेंट नहि भेलै हन लेकिन भेल छै आ एगो बेटा जे ओ अपन बिजनेस खोल लेलकै मतलब लाइब्रेरी सब खोलने छै ओहो अपन कमाइ छै ठीक ठाक
कर ब बाबा घ बजा लेल अहाँ मारि केबै
कत्ते टाइम भऽ गेलै सात मिनट भऽ गेल छै दस मिनट बतिया ले काट दिअ
चब च
मम्मीके तू कतेक भिंडी कटने जाइ छ कहाल ओ ले पथ हँ ऐ मीनू कह घिरा के भुजिया बनेल बुझलहीं पथ अच्छा ओ घिरा रहै मम्मी गेलय मम्मी नइ रहै तऽ हम बनेलियै चुड़ा के भुजिया तऽ हम कहलिय की पाँच गो ओते ओतेक टा घिरा छै तऽ मतलब बहुते बनतै भजिया तऽ हम कहलिय तीने गोे क बनबै छियै फेर मम्मी कहलकै कि जे पाँचो के बना ले फोन क पूछल तऽ कहलक पाँचो के बना ले सभ माइ खा ले तऽ काट क तरलिय आ ओतय रहय तऽ ओकरा जे छै से हम बहुते नून ओहिमे धऽ देलियै खूबै
हँ
आ ओहिके बाद जे छै से हमरा भेल जे बहुते बनतै गे मम्मी दूध फाटि गेलो गे कुन दूध पप्पा जे अनलकु से बला बुझाय हमरा गे बुझा दूध फाइट गलइ ह फाइ टे जाय छै देखी फ्रिज मे के पानि चूले ओहिस फटि गेलो दही वाला पानि गिर गेल हेतय हँ कनिया आर घअ दैयय बौआ छाइन ई लाइन जे कटि जाइ छै ने बहुते बहुते काले से पूरा फ्रिज जे छै से ओकर बर्फ पिघाइल पिघाइल केऽ ओकर पनि चुैत रहै छै फ्रिज मे कोनो सामान धरबै तऽ ओहिमे पूरा पानि जे छै से अथी भऽ जेतै पानि पानि भऽ जाइ छै
दूध धेने रही ओहि मे पानि चू गेले से फटि गेले न झइप नहि देलियै बेसु मे धऽ देलियै
बात छै फ्रिज मे लोकके इ यादो नै न रहै छै
दू लीटर दूध फाटि गेलउ तऽ बाबा नइ छथिन तैं बाब रहिथिन त कथी दइतियैन हुनका खाय लै
हन बाबो नइ छथिन ताइ दुआरे
आ पनीर नइ केओ खाइत रहैत छै हमरा घर मे की करबै एते दूध के
आ ओ बाद चीज आ अथीवला बना ले ने रोटी पर धऽ क चीज पनीर सभ धऽ क जे बनैत छै पिज्जा सनके
चीज चाही ओहि ल चीज कहाँ सँ आनियै
चीज तऽ रहेहै ने हल्का
चीज हम बनेने रहियै अपने सँ तऽ खतम भ गेलै नहिसर बनेबै तऽ की कहै छै कहै छै कनी दही छलले हमर दियादनी
ठीक छै दस मिनट पुरि गेल बादमे
ठीक ठीक जो पुइर गेलै ने दस मिनट भ गेल